ओ नमस्कार। नमस्कार-नमस्कार। कहै छीयै ने खाना-उना खा लेलै छीयै अहाँके। छ हाँ हम तऽ खाना-उना खा लेलै छी, अहाँके कहै छै अहाँके खयले छियै? हां इहो के खाना-उना खाए लेले छीयै, ऐसे की-की खेएलै छी अहाँके। खयलै छियै दाल, भात, अचार, रोटी, चटनी इहे सब खयलै छी, अहाँ के तऽ बड़ा लजीज-लजीज खाना खाय छियै, हाँ हम लजीज खाना खयबे करै छी, अहाँके की-की खयलै छी से? हमु खयले छियै दाल, भात, रोटी, अचार, चटनी। और कहै छी नै। अहाँ के सुनय मे आबै छै कि आमके बगीचा छियै, हां आमके तऽ बगीचा छियै ए से कोन कोन आम लगैले छियै? लगैले छीयै मालदेव, किशिनभोग, जारदा, बीजु बहुत किसिम किसिम के आम लगैले छीयै लेकिन नामे नै पता छै ने। हां ई त बात छै अहाँके ई मने बात सही कहै छी आम बहुत छै लेकिन नाम ह्म्म ई तऽ सही कहै छी नामे ना पता चलै छी ई का नाम के छी की, ई का नाम का छीयै, आरू कहै छी नै सुने मे अबै छै कि अहाँके खाना उना बनैय लैय छीयै। हु यहाँ तऽ खाना उना बना लेबै छियै, अहाँके बना लेबै छियै, हुं हम भी बना लेबै छीयै ऐसे की की बना लेबै छियै? बना लेबै छीयै दाल, भात के सब्जी, चटनी, रोटी।
बाह अहाँके तऽ नीक नीक खाना बनाबै छियै, हुं।
कथी आयं
खोललै बानी। कहै छै नै की की बोलै छी ओन्ने से ओ माताजी तऽका बोलै छियै से एकरा नेट दे देबे छीयै से देखै के छियै। आर कहै छीयै नै अहां के सुनय मे अबै छै कि बारात उरात काएल गेल छियै, अहां खाना उना न देल छी तऽ भागल छीयै, ना खाना तऽ देलै छै लेकिन इज्जत नै होले छै नै ओही से भागल छीयै।
जहाॅं इज्जत ना उहाॅं हम ना। ई मानै छीयै कि न बात मानै छीयै हां ई तऽ मानै छियै बात, जहाॅं इज्जत ना उहाॅं हम ना, सही कहै छीयै न।
हां अहाँ के ते बात एक नम्बर सही कहे छीयै, आब कहै छीयै न अहाँ के ऐ खाजा उजा खैले छियै कि नै ए साल, नै खाजा तऽ नै मिलै छै केहु काटबे ना करै छै ओहि से न खा पाबै छियै, अहाँके ओरी काटै छियै? ना हम भी ना काटै छी, जे
काटे छै अहाँके तऽ हमरा कहै छै कियकी हमरा खायला बड़ी एक साल से जादा हो गेल छै। ओन्ने खयले छियै। हँ हमरो ओहे दिक् छियै। ना करे छियै। तऽ खाय के हमरा तऽ मन करै छीयै जखनि
अहाॅं कहिया से मिलबहि ना करै छी, अहाँ के एके जरे अबै छी?
आबै छी
चढ़े आबैत छी हमरा तऽ चढ़के अहाँके काट क खिला देबै छी लेकिन नहि आबैत छी तऽ क अथ समस्या लेबै छी हँ लेकिन ई अहाँके
बात भी सही कहै छियै ना चढ़े आबै छैय तऽ काहे ले चढ़े छैय। ईत नै ओ
आओर कहै छै ने अहाँके मने सुने मे अबै छै कि बारात उराात गेल छी,
कथी कथि खैले छी मने इज्जत तऽ नहिए मिलल छैय तऽ तऽ चलल छैय लेकिन खैले छी कि नहि खैले छीे हम हमरा इज्ज।
िल छै खानो नहि खाइ छी वाह ई तऽ अहाँके सही काम करैत छी जेहाँ इज्जत न मिलै छैय खाना उ खाइ छी न बेकारे छैय खाय लेल हूँ और कहैत छिय ने अहाँके सुनयमे अबैत छीयै कि के बगीचा छियै कोन कोन पेड़ पौधा लगैले छियै हम तऽ लगैले छियै आमके कटहलके सहजनके आओरो अथेै अमरूदके पपीताके कटहलके सहजनके बहुत नीक नीक अइसे लगयले छियै हँ बाह अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक लगयले छियै पेड़ पौधा।
और आहा की की पेड़ पौधा लगैले छिये। हमु लगैले छियै आम लीची कटहल औरो कहै छैय ने हउ परोड़के, सहजनके लगले छियै, अमरूद के लगैले छियै, बकैडोके लगैले छियै, निम्बू के लगैले छियै। बहुत नीक नीक लगले छीयै वाह आंहके अहुं बड़ी नीक नीक लगले छी पेड़ पौधा लेकिन अच्छा काम करै छैय पेड़ पौधा लगाबे छै य। त अच्छा अ दू चारि गो लोग रहै छै काट काट के जिया
दे छै ह ई त बात अहके सही कहै छै जियान इना दुःख होइ छै ने काट के जारना लगा देबे छै कछो करै छै बढ़िया दुख होइ छैो के अन्दर तऽ कुछो अथ रहै छै मने जान रहे छैय ओखनी के दुख न होइ छैय हरियाली के काट देब छैय त बड़ी दुख होइ छैय अहां के सोच बड़ा नीक छैय सोच त बड़ा नीक छै और कह छैय ने अहुं के
अहाँ के त बहुते काटे छियै तऽ एथि के नहि बुलाबे छिय पुलिस ना पुलिस कहे ल बुलाबै छियै पुलिस ऐते तऽ जादा अथि हो जेते जादा बात आगे नै बढ़ाबै ल चाहे छियै। हूँ। जादा बात आगे न बढ़ाब ल चाहै छिये काहे अरे पुलिस एहिसँ ज कऽ जाइ छियै तऽ बहुत अथी हो जाइ छैय दिक्कत हो जाइ छैय ओसँ ह अहाँके तऽ ई बात एक नम्बर करै छियै ओतना दिक्कत नहि ले चाहै छै काहेकि अपन पुलिस प्रशासन के काम करे के चाहै छै तऽ हम करबे नहि करै छियै तऽ अब हम आ लोक सबके करैके छियै तऽ हमनी तऽ हमनी कैसे होइ छैय हँ लेकिन ई तऽ बात अहाँके सही कहै छियै अहाँके सुनैमे आयल छ मोबाइल किन ले छियै हँ किन ले तऽ छियै। बरा अथी मारै छैय यह मारै छियै तीन दिन भेलै छैय किनल लेकिनन गरम हो जाइ छैय गर्मी मे आरो। बड़ी दुख होइ छैय से मोबाइल केना किनले छिये चौबीस ह बाप रे बाप इतना महगा किन ले छी अहाँ के हँ ना कहै छी महंगा किन ले छीहि दुख होइ छैय इतना खरीद के पैसा इना लगा अथी ऐस होइ छैय।
से गड़म उड़म मोबाल तऽ बड़ा दुःख होइ छै ।
ह ई त बात तऽ सहिए होइ छै। दुख त होइ छै सभिये।
हो छै इतना मोबाइल किनै छियै ऊपरसँ हैंग मारै छियै चाहे किछो होइ छैय तऽ दुःख तऽ होइ छैय छियै। हूँ हूँ दुख बड़ी होइ छैय से का कही अहाँ से।
इतना दु खेल भलाक के बाद न कहतना हो ह ई त त ।
एहिह कहै छियै । फेल हो हो जाल छै तऽ उतना दुःख न होइ छै लेकिन इतना महंगा मोबाइल कीन के हेंग मारै छियै बड़ी दुःख होइ छियै ह ई तऽ बात अहाँके से कहै छै ।
आर कहै छै नई। पढ़ाई लिखाई नीक चलै छियढ़ई लिख सब न चलै छै अहके पढ़ाई लिखई नीक चलै छी ह पढ़ई लिखाई बी नीक चलै छै बस । भगवान के कृपा। से सब पढ़ाई लिखाई नीक चले छै तऽ अहाँ के कोन कक्षा में पढ़े छी इह पढ़े छी नवी कक्षा में अहा के बताबे छी ने अहाँ के कोन कक्षा में पढ़े छी इ पढ़े छी । दस बि कक्षा में। वाह अ अहाँके नौवीं कक्षा मे हम दसवी कक्षा मे ह ई त बड़ा अच्छा चीज छियै वैसे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाबै छियै दसवी मे। आगे ई साल। इ साल मे पढ़े छै हँ ह दसवीं के साल पढ़े छै परीक्षा आ एगारहवीं के नौवीं के हय न नौवीं तऽ अगला साल जाइ छै एक साल बाद देबे छै दू साल के अहाँ के समय छियै याद करे। छी पाल छी । कब समय मिलै छै कब समय खतम हो जाइ छै चलै छै तऽ अहाँके बात एक नम्बर सही छै । ह । आओर कहैत छै ने अहाँके खेल खेलैत छियै कछो हँ खेलैत छै ने बैडमिंटन कैरम बोर्ड वॉलीबॉल ल्डू छक्का- आओरो बहुत असन नीक नीक चीज खेलैत छियै।
वाह अहाँके तऽ बड़ा नीक -नीक चीज खेलैत छियै हँ हम बड़ा नीक -नीक चीज खेलबे करैत छी आब कहैत छ ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलैत छै इह तऽ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैत छै ने कहैत छै अहाँके।
कोन । सब विषय अच्छा लागै छै पढ़ैमे हँ तऽ लागै छै हिन्दी विज्ञान सोशल साइंस जीव विज्ञान मैथ -ग्राफिक्स आओर इहो सब नीक लागै छै बड़ा नीक लाग छै। अहाँके कहै छी ने अहाँके कोन -कोन नीक लागै छै पढ़ाइ लिखाइमे इहे नीक लागै छैके जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, इहसभ हिन्दी, आ पेंटिंग तऽ हमर शौकेे छै आबै छै ने कभी हम। पूरा मु ह एकदम उतार देबेथ पर बढ़िया न अथ करे छी पेंटिंग करे छीिय पेंटिंगो बना देबे छी ऐसे स्केच कर देवे छीिय बहुत सारा पास।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
हूं इसलाम त ठीके ब छिय। सभ काल छियै कहबू हमरा कामके जरूरत पड़ै छै तऽ अपन -अपन कालाके हुनरकेऽ -अथी काम मिल जाइ छै हमरा । ह लेकिन अहाँके काला हइ कहबो चाहै छी तऽ काम- वाम कछो कर लै छी कोनो अथी रोकटोक नहि छी अहाँके कामो मिलै छी ह ई तऽ हम ई हमरा पास त। आ । ठ कहबो काम -वाम करैके दिक्कत उ्कत नहि पड़ै छै हमरा । हँ । आओर कहै छै ने अहाँके आओर कछो पै छै ने चले छै अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागे छै कभी आर समय मिलैत छै तऽ अहाँ से गप सप करै छै धन्यवाद नमस्कार अपनेमम जन को। धन्यवाद नमसकार ।